हेलो!
हेलो! हँ।
हँ।
हँ कहियौ।
आब अहाँ कहियौ, हम बहुत कहलहुँ हँ, आब अहाँ
सब ठीके छै।
दिल्ली के समाचार कहू, दिल्लीमे की सब नया पुराना।
दिल्लीमे, दिल्लीमे इएह छै, भऽ गेलै वातावरणमे देखै छियै गरमी बहुत छै। गरमी छै, आ रौदो बेसी उड़ि रहल छै दिल्लीमे। आ नया मुख्यमंत्री छै, तऽ मुख्यमंत्री अपन काज कऽ रहल छथि।
बढ़िआँ काज कऽ रहल छी की?
हँ ठीक काज कऽ रहल छथि, जे एखन जतेक ई दस साल, बारह साल जे जते खराब भेले हन। एहि पू पिछला सरकारमे, त तेकरा कर पड़तैन ने, उतेक मेकअप कर पड़तैन हुनका।
अच्छा! ओ कऽ रहल छथिन ने।
परल जेतै ओहिमे।
अच्छा! एकर मतलब। केजरीवाल से, आम आदमी से, बढ़िया कऽ रहल छथि।
हँ आम आदमी तऽ बढ़िआँ कऽ रहल छै, तखन ई छलै जे, आम आ आम आदमीमे काज नहि किछु भेल छलै, खाली देखावा ज्यादा छलै। हँ, तऽ ओकरा सभके अथी करयमे हटआबैमे, ओहिसमे टाइम लगतै।
हँ।
हँ। धीरे -धीरे फेर हिनकर काज जे छनि से। एत लाइटमे एत, ह ओ ना काज कोनाना काज खूब भेलै हेँ। नया काजसभ जे जेना खूब भेलै हन, बसे सभ एलयै हेन नया। स्कूल सबमे काज भेलै हँ, बि विद्यार्थी सबके काज बढ़लै हँ।
अच्छा!
हँ। तऽ नवका काज नवका काज भेलै हन, काजमे थोड़ेड़ परिवर्तन भेलै हन।
अथी ओत ओत जे सोनम बाग चूग जे छै, जे अनशन करे छै। ओकर कोनो इफेक्ट छै कि नहि दिल्लीके अऽब आ स्टूडेंट सबके विद्यार्थी सब- -
नेई यो ओकर कोनो नहि एतऽ देखै छियै।
नेई नहि अछै आइ तऽ उन्नैस दिन भऽ गेलै ओकरा अंसन केला।
हँ- - एत - छै -या हं एत जे छै अनसन जे करैए ओकरासँ कोनो कोनो ओयिसँ कोनो अथी फर्क नयि पड़ै छै। अंसनत कोनो फर्क नयि पड़ै छै। हम्म अनसन काण जे अनसनके आर स आब बहुत नशन करै छै, आब मैथिलीके लेल देखियौ मैथिली लेल हमो-हमोहुँ सब प्रचार प्ररार करै छियै। मैथिली दो मिथिला दोसर राज के लेल मिथिला एगो राज्य हुएत तै के लेल प्रचार प्रसार करै छी, आब सो- सोम दिन छै जन्तर मंतर पर धरणा छियै।
अच्छा मैथिली लै।
मैथिलीके तऽ ओयिमे ओयेमे हमहूँसभ रहबै बहुत आदमी रहै छथिन आदमीके तऽ कमी नयि रहै छै। सवा मे ऐबे करबै आ आ कै साल से ई धरना लगातार चइल रहल छै लेकिन सुधार ओहिमे- - किछ परिवर्तन तऽ किछु नहि होइ छै।
लेकिन ए ई हमरा ठीक नहि बुझा रहल यए जे एगो मतलब- - पढ़ल लिखल आदमी साइंटिस्ट- - वैज्ञानिक छैलखिन न सोनम बाकीम बहुत जोग्य आदमी छै आ ओ अग- - वल ओ अनशन पर बैसल छै तऽ एक बेर तऽ सरकार के जायके चाही ने- - भ मरि जेतै तऽ बुझियौ जे मतलब भारत के क्षति हेतै कि नहि हेतै भार- -
हँ बहुत -बहुत क्षत्र छै, बहुत नुकसान हेतै- -
एक बेर तऽ सरकारके जायके चाही ने जे भाय आब- - अहाँ अनशन तोड़ू अहाँ जे माग या से किछ सब मांगने एो ओ- - हा कोनो एहन करू जे पूरा कऽ देब। किछ तऽ करयके चाही ने सम समझौता। त ई तऽ ई- - ई तऽ अताताइे ने भऽ रहल छै। अतताई भऽ रहल छै ई तऽ- -
हँ वेएह बाते छैई।
आ जे जे मुद्दा पर ओ अनशन केने छैय। हु ओ मुद्दा कोनो गलत नहि छै। कियकि नीट के पेपर लक वजह से कते छात्रा आत्महत्या केलकै- -
हूँ, हँ सही बात छै -सही बात छै।
तऽ ओ तऽ ओ छात्रेसभ ओकरा अपन कोनो फायदा तऽ छै नहि ओहिमे- - बात चुनजा छात्रे के लेल क रहल छात्रे के लेल। कऽ रहल छिई। तखन जे छै से मतलब सरकार हिल नहि रहल छै ई तऽ सरकारके आताताही भेलै।
हु- हुं सही बात छै।
समझमे नहि आबि रहल यऽ हमरा हम हमसभ जे न्यूजडे -न्यूज- - चैनल त हम देखते ने छिई, हम उएमें- - जे यूटुब मे कियो किय दय छै ने न्यूज बना के जे पढ़ल लिखल लोक- - सब बढ़िआ ओकर सबके देखलहुँ। आ हम न्यूज चैनल त सभ फेक छी
सभटा फके छै
सब झूट
अ सब बात छै सभटा बात छै बना बना क सभ अपन बनाबै छै सभ तै दुआरे ओतेक फेक लागैय
अ मतलब एक हम एगो बात कहै छी जे होम की रही कि अहाँ रहै भगवान सीता राम मे जखन एगो अवगुण निकलि गेलैय निकलि गेलै ने राम भगवान राम सीता के जे बनवास देलखिन ओ त भगवान भगवान राम के अवगुणे ने भेलै जे एगो धोबी के बात सुनि क उब सीताजी के बनवास द देलखिन ह
हँ हँ।
जब के जख जखन उ गर्भवती रहथिन।
हँ हँ, ओहि ओय अबस
क्या गुण छै नै देबे के चाही त ओ ते एगो छोट हालकि उ के देलखिन प्रजा के भलाई ले जे प्रजाक कोनो चीज मे असन्तुष्ट लईकिन एगो औरत के अहाँ एते अथी करबै त ओ कनि अवगुण त भए गेलै त हम अहाँ कोन क्षेत्र के छियै कोन खेत के छियै हमरा अहाँ मे को गुण अवगुण दुनू य
दुनू छै
जतेक भी एहि धरती पर मनुष्य छै सभ मे गुण अवगुण हँ ई छै जे ककरो मे बेसी अवगुण छै कम गुण छै ककरो मे बेसी गुण छै कम अवगुण छै। लेकिन गुन अवगुण त सब मे छै ने यौ आ त तखन जे खाली अहाँ न्यूज चैनल पर एगो गुणे गुण देखबै छियै ई त अहाँ के बुझाइ छ जे जे समझदार छै ओ बुझि जाइया जे अहाँ सब झूठ बाजि रहल छी।
हँ हँ सही बात छियै हम्म
एगो वैज्ञानिक अ जखन अनसन पर बैसल या त ओ ओकर न्यूज चैनल मे देखबै नै कोनो न्यूज चैनल मे देखबै छै नै देखबै छै ना
नै देखाबै छै
नै देखाबै छै कियाकि जनता जाइग जेतै जनता जागि जेतै त उ त आब अ न्यूज चैनल मे देखबै आ नै देखबै आब त सोशल मीडिया एहन भ गेलै जे सभ बुझि जाइ छै
सब बुझि जाइ छै ततेक फ फैलाव रहै छै ने स सोशल मीडिया स तते प्रचार प्रचार प्रसार भेल ओहाय से सब बुझि जाइ छै स
आब त सोशल मीडिया एहन भ गेलै जे मतलब अहाँ के अहाँ छिकबै सेहो प्रचार भ जायत।
हँ हँ सही बात छियै।
अ अ
हँ सोशल मीडिया बहुत प्रभावी छैथ
बहुत प्रभावी छै बहुत इ आब बहुत चीजमे नीक छै, तऽ बहुत चीजमे खराबो छै।
हँ, बहुत चीजमे खराबो छै।
खराबो छै।
हँ।
कहि सकै छी, देख जे देख रहल छी हम प्राचीन भारत जे छै ओकर, सब विलय भऽ रहल छै।
हँ।
प्राचीन भारत संग, संस्कृति के पूरा विलय भऽ रहल छै।
विलइ वला तअ सही बात छै, हूँ।
हम तऽ देखने छलहुँ अहाँसभके ओ मने अहाँके नै, लेकिन ओ मैथिलके प्रचार लए जे अनसन करतै, अथी म्म आर अथी करतै। की कहै छैय, अनसले ओ अहासब की करबै, ओतऽ धरना देबै। धरना धरना देबै, जे धरना के हम देखने छलियै। न्यूज छैय तऽ जते से जते मिथिला वासी जुड़ि -जुड़ि जाउ। से सब देल छलैय, लोक लड़के सब करैय छैय न। ् स्टूडेंट सब, तऽ ओसब देखने छलैय, हम कहलिये इ तऽ नीक बात छैय। लेकिन ह मैथिलीके भी भाषाके पुरा बढ़ावा दैके चाही।
'बिलकुल'! दयके चाही, आ हमसब जे छियै हमसब एगो अपन राज्य अलग माॅगि रहल छियै न, अलग राज्य के लेल तऽ अहाके मिथिला मिथिला मे ए एतेक जिला छैय, एतेक लोक छैय, अहाँ के की के कतऽ गेल छैय, केहन केहन लोग सब छैय, सब सब जगह गेल छैय। तऽ अय आ आबादी कम नै छैय। ओहियो हिसाबस हेयबाक चाही, तऽ मिथिला राज्य नै जोड़ दऽ रहल छैय। जे करबाक चाही से नै कऽ रहल छैय, आ इ अनेरो- अनेर हा तऽ हमसभब तै दुआरे, अनशन करैय छियै।
नै- नै ठीक कऽ रहल छी, एकदम ठीक, एकदम ठीक कऽ रहल छी। हु, आ दिल्लीमे छैइहो मैथिल मैथिल बहुत। हु।
पूरा जतेक एतय मै मैथिली अयलै तऽ, अयलासँ सबटा तऽ भेलैय एतय।
हा।
चाहे लेबरस लऽक, आ बहुत बड़का- बड़का बाबु सब सब छथिन मैथिली छथिन। हा हा लेब्रो हा।
लेबरो मैथिल हे, आ बड़का -बड़का पोस्ट पर महाइर पोस्ट पर मे सेहो, बाबुसेहो मैथिल!
मैथिली बिना, मैथिलीके कोनो काजो नै भऽ सकैए।
नै अच्छा! मि मिथिला मिथिला अक्षर से ही तऽ, बहुत भाषा बनलै ह।
हु, मिथिले अक्षरस सब एतेक भाषाके जे भेलै हन, विकसित भेलै हन जे भी। विकसित भेलै हन, जकर विस्तार भेलै हन।
ह, मिथिलेके च मिथिलेस एयलै हे, सएह तऽ कहैय छी। मिथिले अक्षरस विस्तार भेलै हे, तऽ मिथिलाक अच्छा मिथिलामे रहल सीन माँ सीता। रामचन्द्र ओतौका ज जमैय तऽ। ह आ मिथिलाके एखन देखियौ मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड फेमस भऽ गेलैय।
वर्ल्ड फेमस भऽ गेलैय कतेक आदमी कतेक आदमीके अवार्ड भेटलैय हन।
ह अवार्ड भेटलैय ह हर जगह एकर एतेक महत्व छैय। जे मतलब मिथिला पेंटिंग के नाम पर सब अथी भऽ रहल छैय आब तऽ को अपना सबके जे कोबर लिखाइय ओहो मिथिले पेंटिंग परमे लिखाइ छय ह।
हा आ मिथिला अथी मिथिला के अथिये खुलि गेलै हन जे मिथिला के सबटा कपड़ा लत्ता जते आबे विवाह सँ लऽ जते जे संस्कारके चाहे मुडन हइ चाहे उ उपयन संस्कार हय जे कोनो हय सबके लेल कपड़ा सब सबकिछ सबकिछ मिथिला भऽ गेलैय।
तऽ मड़बा जे बनैय छैय ओहो मे मिथिला मिथिला के अथी मिथिला पेंटिंग से पुरा सजबै छैय।
छैय हा सही बात छियै।
तऽ मिथिलाके आ एहन पेन्टिंग कतौ नै छैय संसारमे।
कतौ नै छैय सुन्दर एहन सुन्दर छैहिये नै बहुत सु बहुत सुन्दर लागैय छैय।
ह उएह न कहलहु बहुत सुन्दर साड़ी। कपड़ा हर चीज भऽ गेलैय मिथिलाक। मिथिलाक पेंटिंग पर तऽ मिथिला। मिथिला किया ने बढ़ाबा मिथिला ठीक क एकदम ठीक कऽ रहल छैय एकदम ठीक क रहल छी अहाँ सब।
हाँ।
धन्यवाद ऐयसब लाए मने सब जुड़ कऽ जे कऽ रहल छी। आदमी आ ऐ छोट-मोट शहर में सम्पन्न भओ नेय सकैया एकर दिल-दिल्ली ऐहन शहर मे करैेयै सँ हेते।
हाँ-हाँ आ नेय करबै तब सेहो नेय हेतै।
नेय-नेय।
नेय तै दुआरे केनाइए छैय।
नेय-नेय बिलकुल ठीक कऽ रहल छी बिलकुल ठीक कर रहल
सही हाँ उएह बात छैय। तै दुआ-तै दुआरे ईसब हेबे करतै।
हांँ।
हूँ। जतेक आदमी छियै। जतेक आदमी छियै उएहसब जते पुर पुरान जते छियै। जा त छी। हाँ जेबै तऽ ओतेक आदमी नेय जाइ छै तहन तऽ वर्किंग छै ओय दिना। वर्किंग अ माउ अ वर्किंगमे हाँ वर्किंग डे छै तऽ ओते आदमी नेय पहुँच सकै छैय तखन तऽ बहुत कम आदमी पहुँचतै। लेकिन जतबे आदमी पहुँचथिन तऽ हुनकेसभ लऽ कऽ सभके
सब के लक केल जेतै हाँ-हाँ-हाँ‌। हांँ बिलकुल ठीक बिलकुल ठीक हूँ।
वेएह बात छैय।
करीब में करू-करू भगवान करै जे हम तऽ कहै छी जे सरकार अरे सरकार जखन आरक्षण ला ओते हल्ला भेलै।
हूँ, आरक्षण किया ने हेत। ऐतै आरक्षण ने है जी अयो मे कहै छै, मोदीजी जेकरा आरक्षण देबी से अपन हात। ई दोसर वर्ग में हेतै। जेनरल बला के कहै छैय, आक्षणमे आबे ने करतै तऽ, हमसभ तऽ ओहिना गेलौं।
ओएह तऽ, हमसभ तऽ ओहिना गेलौं।
ओहिना गेलौं, कतौ-कतौ के नेय छियै हमसब। नेय घड़क-नेय घाट कऽ।
नेय घरक हम तऽ ई सोच रहल छीयै, आबै वाला दिनमऽ ब्राह्म ब्राह्मण, राजपूतके कोनो अस्तित्वे नेय रहतै।
हाँ, कोनो अस्तित्व नेय रहतै।
कोनो अस्तित्व ने रहते, आय जतेक मऽ प्रजाति छैय मइनर सब, ओकारा सब उ सब-सब बेन जेतै, आर एखन की या? एखन राजा आ मन्त्री दुनू तऽ सहा छी नऽ। अपना-अपना।